हेलो
नमस्कार जी कोना छी
नमस् कार बढ़िया छी, आहाॅ सुनाउ की हाल चाल अछि।
ओ नीक छी।
हमहुँ नीक छी, आइ पूरा दिन बी पी एस सी के तैयारीमे लागल रही
तैयारी कोना चलये अहां के।
ठीक -ठाक चलि रहल अछि, मुदा सिलेबस बहुत पैघा अछि पढ़ेत- पढ़ेत कखनो- कखनो, थकान भरि जाइत अछि।
हँ प्रतियोगिता परीक्षा मे धैर्य बहुत जरूरी होइत अछि। हमरो नर्सिंग पढ़ाई मे बहुत मेहनत करै पड़ैत अछि।
अहाँक - अहाँक क्लास आब नियमित चलि रहत अछि।
हँ ह हमर क्लास प्रैक्टिस आ अस्पताल ट्रेनिंग, तीनो एक संघ चलैत अछि।
हऽ अस्पतालमे आब की- की सीख रहल छी।
मरीजके देखभाल दवा दे दवा दैके तइ मतलब दैय के तरिका, ब्लड प्रेशर जाँच, तापमान मापन, इंजेेक्शन तैयार, आदि।
बहुत जिम्मेदारी वाला काज अछि।
हँ, नर्सिंग मे केवल पढ़ाई नहि, व्यवहार सेहो सिखय पड़ै अछि ना।
मरीजसभक सङ्ग नीक व्यवहार करब जरूरी होइत, होइत।
'बिलकुल'! कतेक तऽ मरीजके डराय रहैत अछि। हुनका समय सम्हालैक हिम्मत दैब रहैत छी।
ई बात सुइन बहुत नीक। ई बात सुन बहुत नीक लागल।
हँ दिन भर बैठल की करबै।
सुबह अखबार
हँ तीनू घरी के बैैठतै ह।
सुबह अखबार पढै छी, तकर बाद इतिहास। राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र।
करेंट अफेयर कते देर पढ़ै छियै।
करेंट अफेयर कम-सँ-कम दू घण्टा। ह।
बहुत नीक, बी पी एस सी मे, करेंट अफेयर तऽ बहुत सब महत्वपूर्ण छै।
हँ।
ह।
परीक्षा मे बहुत प्रश्न ओतहि सँ आबैत अछि।
इतिहास मे कोन भाग बेसी पसन्द है अहाँके?
स्वतंत्रता संग्राम, आ बिहारके इतिहास।
हमरा स्कूल समयसँ, इतिहास रुचिकर लगैत अछि।
आहह, आहाँक पसन्दीदा विषय अय।
जेना टॉमी।
शरीरके अङ्ग, सभक अध्ययन।
हँ, मानव शरीर कोना काज करत अछी। जान- जानब बहुत रोचक लागैत अछी।
कठिन सेहो, सेहो होइत, होएत।
ओइमे कठिन छलै। मुदा आब धीरे -धीरे सहज लगी रहैछ।
हमरो राजनीति विज्ञान शुरूमे कठिन लागैत छल।
आब।
आब रुचि बढ़ि गेल अछी।
अच्छा! अहाँ प्रतिदिन कतबा घंटा पढ़ै छी?
लगभग नौ घण्टा।
वाह! बहुत मेहनत करै छी।
सफलता लेल मेहनत जरूरी अछी।
ह बिल्कुल सही पराया लक्ष पर बात सही बात है ध्यान दै छियै, हम
अहाँ नर्सिंग किएक चुनलहु
बचपन से सेवा करब इच्छा छलै, अस्पतालमे जखन नर्स श सभके मरीजके सेवा करैत देख देखलहुँ, तरैअ तखने प्रेरणा भेटल
बहुत सुन्दर सोच अछी।
अहाँ किए वीपीएससी चु चुनलिए।
हम प्रशासनिक सेवामे जाय कर सम काज करै चाहथि ही
अपन क्षेत्र अ म सुधार करए चाहै छियै, अहाँ
शिक्षा स्वास्थ्य आ ग्रेमी मीण विकास
बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र छी।
हँ गाँवमे आबो कतेको समस्या छी,
अस्पताल मे सेहो संसाधनक क कमी देखै भेटाएल अछि,
य यदि प्रशासन आ स्वास्थ्य विभाग मिली के काज करैत बहुत सुधार भर सकैत अछी,
सही कहलिअइ।
अहाँक दैनिक दिनचर्या की अछी,
नई किछ दैनिक दिनचर्या सुबह छे बजे उठै छ। कॉलेज जाइ छी, तेकर बाद अस्पताल प्रैक्टिस करैत जाइ छी, आ राइत मे नोट्स बनाबै छी।
तस आराम लेल समय कम भेटैत होइत,
होइत समय निकालै पड़ै अछि।
सही बात
आर दिनचर्या की छथिन,
सुबह पाँच बजे उठै छी, योग करै छी, अखबार पढ़ै छी, तकर बाद पढ़ाई शुरू करे छी,
अहा क बहुत नीक आदत छै,
हँ एकाग्रता बढ़ैएत अछि।
हम हिनका साउस पर ध्यान सेहो करैत छी,
बहुत नीक, बहुत नीक तनाव आ प्रेरणा
परेया आसा होइत अछि,
तखन की करै छी, थोड़े -थोड़े देर विश्राम करऽ, थोड़े देर विश्राम करै छि। फेर नव उत्साहसँ पढ़त शुरू करे छि।
बहुत नीक उपाय अच्छा छि अहाँके- -
अहाँक सङ्ग सेहो एहन होइत अछि।
हँ अस्पताल मे कखनो कखनो कठिन परिथिति रहे अछि।
तखन- -
पिछला गाम में त सा समभक सङग बात करैत। चे- -
सहयोग बहुत जरूरी अछि।
हँ- -
पारिवारिक सहयोग भेटैत अछि- -
बहुत माता -पिता हमेशा उत्साहित करैत छथि।
हम हमरा घरमे सेहो सभ पिडा दैत छथि।
परिवारक विश्वास सफलतााक लेल बहुत जरूरी अछि।
उउ सही कहलहुँ- - सही- -
कैएसी पास- - केल के पहिले की काज करबै।
गामके विद्यालय सभक स्थिति देखब। आ शिक्षा क्षेत्रमे सुधार कराबके प्रयास करब।
के बिचार ऐ अहा - -
हँ अ अहाँ- -
हरेक - - हम तऽ एकतऽ एकटा कुशल नर्स बनि। के करीब मरीज सभक सेवा करब। चाहै छी।
ई तऽ बहुत पूण काज अछि।
केवाक से पैघ धर्म नहि- -
बिलकुल- बिलकुल - - अहाँ तऽ स्वास्थ्य क्षेत्रमे - - छी पढ़ाई करैत विद्यार्थी लेल की सलाह देब।
निमित भोजन पर्याप्त नीन्द आ- - व्यायाम बहुत जरूरी छलैई।
नींद तऽ हम कखनहु कखनो कम ल लैछी।
ठीक न - - नहि छी अहाँके दिमाग आराम- - जरूरी छछी- -
आब ध्यान रखब।
परिक्षा समय से- - मे स्वास्थ खराब भए गेल तऽ समस्या भए जायत न।
सही कहलू -सही कहलू - -
अहाँके मोक टेस्ट कोना चलि रह अछि।
अहाँ के मुह टेस्ट कोना चलि रहल अछि।
धीरे-धीरे अंग बड़ि रहल अछि।
संकेत अछी।